हलो, हलो हा जय झूलेलाल ॿयो ठीक आहियो?
हा ठीक आहियां, तव्हां ॿुधायो
मां भी ठीक आहियां, ॿियो मां वेठी आहियां तॾहिं फ़ोन कयो
अच्छा रोटी खादी तव?
हा-हा खादी हाणे ही रोटी खादी, कढ़ाई पनीर अऊ नान खादो आ।
अच्छा, बढ़िया सही आ। ॿिॿयो ॿुधायो असां हिते दालीदार अऊ भेहं ठाता हुया।
अच्छा! अचां ती मां भी खाइण।
अचो अचो
अॼु उहोई इलाही ॾींहं न खां मन हुयो ट्रीदाली दाल अऊ तरियल भिब खाइण जो त हुनि ॾींहं वठ वठी आई हुयमि मंडीअ मां मंडी वई हुयमि स्पेशल, हिते मिलन ही हा हिते केशवपुर मंडी।
अच्छा।
हा हिते नंढी मंडी आ न जी आजादपुर मार्किट वॾी मंडी आ। हिते केशवपुर पुर जी नंढी मंडी आहे हिते सब मिलंदो आ। स्पेशल वई हुयमि भिह वठी आई हुयमि।
हा, घणे रुपए किलो?
घणे रुपए किलो हिक सौ सठ रुपए किलो मिलिया हिते। अधि किलो वठी आयिम हा हा हुन खां घट किलो ही वठी आई हुयमि अधु किलो ॿिए कंहिंखे ॾिना।
भिहं नानी ठाहींदी हुई, हा न।
हा मासी साधना मासी बि सुठा ठाहींदी हुई भिह तरयिल। आलू बि सुठा ठाहींदी हुई तरियल न मासी।
हा
हा
ॿियो ॿुधायो?
अलाए चिड़ चिड़ था करनि कॾहिं हर ट्रे चार महीने में चिक चिक चिक हे न शुरू करे छॾिंदा आहिन। अलाए छा थी वयो तनि हा। मूंखे लॻे नथो मां ज्यादा देर टिकी सघंदमि हिते हाणे इलाही चिक चिक था कनि सैलरी वधाइनि ता त चिक चिक था कनि इलाही।
मां मम्मी खां पुछां पई जॉब ॿुधायो मुखे कोई शिल्पा खे चईंजो मम्मी चएती हो भी पाण परेशान लॻी पई आहे जोब
हा बांरह मास सोचियां थी कुछ कम स्टार्ट कयां पर समझ ही नथो अचे छा कयां।
ॾिस मुंजो न हिकिड़ो हिकिड़ो कम मूंखे ॿुधायो आहे मुंहिंजे जीजे ही ॿुधायो आ। तो। जेके पार्लर जा प्रोडक्ट न हूंदा आहिनि हुनजी न कंपनी आ पेंजी अ नालो, मूंखे बुकलेट आहे त अगर मूंखे मिलियो त मां हितां जो त ॾिस मां हिते, हिते जी मार्किट मां संभालंदमि। अगर मूंखे लॻयो पुछंदी मांसि अगर खपेसि हिकिड़ो ॿियो मतलब जीअं कोई त हुते जो जेकी आहे तोखे मां जीअं तूं पार्लर में जीअं ट्रीह परर्सेंट ॾेई अचजई।
अच्छा
ठीक आ हुन खां पो छा चईंदा आहिनि जीअं तुंहिंजे हिते वॾा सैलून बि आहिनि केॾा।
हा
पर मां पुछंदीमांसि हूते घणे परर्सेंट ॾींदो। छोकी मूंखे त पार्लर में ट्रीह पर्सेंट त चयो तईं ॾियण लाइ। प्रोडक्ट अ मतलबु तोखे ऑर्डर वठी अचिणो आ माल जेकी कंपनी मो अ विकणदी मोकिलदए तोखे ठीक आ
फ़ायदो थींदो।
हुनमें तोखे मिलदो ट्रीह परर्सेंट ॾींदा तोखे
अच्छा हुन पारर वारीअ खे अलगि ॾींदा मुखे अलगि
पार्लर वारीअ खे अलॻि ॾींदए त ट्रीह परसेंट औ तुखे अलॻि ॾींदए।
अच्छा -अच्छा
हा बाक़ी जे बा जेकी मीं मीन्स बुकलेट में बुक बुकलेट जा जेके रेट इनि न, हुन ते ट्रीह परर्सेंट ॾियणो तव तहांखे
अच्छा -अच्छा, समझी वयम त असां लूज़ हीअं बिना पार्लर जे बि विकामेइ ता सघूं प्रोडक्ट जीअं मा पंहिंजी साहेड़ियुनि खे विकामिया।
हा हा हा, छोकी हिनमें न जीअं -जीअं तुंजो सैलून आस पास जेतिरा बि इनि, सभिनि ते हुते हो प पंजाबी बाग जाई जीअं चुनी वठिजंए न इल्हाई हूंदा छोकी महीने में त ई हिकु -हिकु ते ऑर्डर अची वेंदो। त हो सिलेक्ट करे वठिजंए, पो हुन खां पो छा चंएदा इन हुन खा आर्डर वठी करे न, त पो हितां हो मो पाणंई मोकिले छॾदा, तुन्जो मार्जन जे की आ हो टोखे ॾई छॾदा।
अच्छा हे बि सुठो आ कमु, सुकियल कम आ हे त।
हा त मां त क करण जी सोचां ती, मां त ॻाल्हाय मुखे असल में मुखे ई हिन ऑफर कई की ॾिसु मोना तूं उ उ भई तूं करे वठि तुंजों ॾिसु, तूं परेशान आहे ॾिसु मां त हिन करे तोखे सॾु करायो आ, न त मां केहिं ॿाहिरि छोकिरीअ खे पियो रखां, त तूं त मां
सुठो कम आ कोई हो थोड़ ना हे इंवेस्टमेंट
हा त हा इनवेस्टमेंट त कुझु बि ना हे। त मुखे चए पियो तूं करे करे वठि तूं करे बि वठदींअ तूं पंहिंजो पार्लर जो बि करे आ भले, शाम जो तूं श् भले हे करे वटि ह ते जा हाली तूं सोलहां, सत्रहा, पंद्रहां, यारहें जा तूं वठी वठु ऑर्डर हाली हिते कर, पो तोखे लॻेई की तुखे अॻिते वधाइंणो आ त तूं अॻिते बि वधाए, त मां त वरी न मां ॿ डीह हा मां ॿ ॾीहं त ॾाढो परेशान हुयमि, कयां छा हा कया न कया हा कया न कया परेशान लॻी पई हमि त वरी मां वरी हागिर आख़िर डन करे छॾियो। मां च्यो ॾिसु करिणो त आहे, छोकी मुंजो हिन में पार्लर में बि कमु घटि आ ॾाढो और भई ॾिसु हाणे ख़र्चा सॼा अकेले ते अची विया इनि त मुखे त सभु करिणो ई आ सोचे करे त उहोई दिमाग़ु ॾाढो ख़राबु हुयो, त वरी मां हुनखे फ़ोन कयो की जे ई मां कंदीमंए
हा, त भा अ अ सूटनि जो नथो हलेव छा कमु?
ॾाढो घ मतिलब बिल्कुलु ना जे बराबरि थी वियो आ।
अच्छा - अच्छा, हो ई आ नी माण्हूं अॼुकल्ह आन लाइन ता वठनि सभु अंउं
पंज -पंज सै रुपये में वॻा ता अची वंञंनि त माण्हूं वई ह हज़ार पंद्रहां सौ रुपियो हि हिते छो ख़र्चु कंदो।
हा उहो त आहे वरी घर में
की हुननि जी वॾीअ में न हलियो चइंदान की भाई असांखे ॿ ट्रे हो निकिरी विया ॿ ॿ ट्रे महीना निकिरी विया पैसा वसूल इन।
हा सभु हीअं ई था करनि पर मां त भई मार्केट मां ई ख़रीददी आहियां।
अची वियो आ न।
हा हो त आहे, इन करे कई काम कयो बि काम जो मज़ो ई न तो अचे न करण जे लाइ पाणे मां पहले सूटनि जो कडो केंदी हुयम। कॉस्मेटिक जो घर में ई मुंहिंजो इलाही सुठो हलदो हुयो। मुजो त इलाही सुठो हलदो हुओ।
हेॾो मनु परेशानु थी वियो आ मां कयां त कयां छा मूंखे भाई यश जी फ़ीसा बि कढणियूं इन हर शइ कढणो, घर जा ख़र्चा हेॾा आहिन हाणे बि ॿट्रीह सौ रुपियो मि बिजलीअ जो बिल आयो आहे मुंजो।
अच्छा हेॾो वधीक?
हा ए सी हलदो आ त ईंदो ई न।
हा हो त ह आहे, ए सी सां त अचे तो नी बिजली जो
पेरियों त ॿ ॼणा कंदा हुआसे त भई ज़िमेदारी बटियल हुई हाणे अकेले ते आ त भई हर शे सोचे पियो बट दिमाग़ु हेॾो ख़राबु रहंदो आ सॼो ॾींह की मां कीअं कंदम मां कीअं कंदम।
हो त आ तॾीं त हे कमु ॿुधायोमांव तव्हांखे असां पहले असांखे असां चयो पहले असां करी था ॾिसूं हिकु नंबर त करे हे ॾिठो नितिका पंहिंजे न मम्मीअ जे नंबर ते कयई।
हूं, त मां पो हिननि जे नंबर ते कराए वठदमि न।
हा ब हो।
हिननि जो नंबर बि मुंजे में आ न।
ह वरी उह खपे न हिन में के वाइ सी बैंक जी अलॻि अलॻि
हा त मुंजा, मुंजा ॿ आहिन न हिकिड़ो केनरा जो बि त आहे।
अच्छा, अच्छा हा यश जे नंबर खां बि करे सघो था।
यश त न कंदो यश त ख़ैर न कंदो मूंखे ख़बर आहे हुन ॾेह नथो इंट्रस्ट पियो ॾेखारे।
त पींजी भेण खे बि चओ नी करे वठदी हे कम कोई
बिया, हाणे वयो हुई न सभु कुझु ॿुधाइणो पइंदो टीना खे मां चयो हुयो टीना चए पई करण लाए हाणे मां मुंजो ई न चालू थियो आहे, मां तोखे छा ॿुधायां? त मां हुन करे हिन करे हा त हिन टीना खे कल्ह चवंदमि न टीना
हा, करी वठदी हो बि। हा हा सही आ, ॿियो छा कुझु अची वेंदो हीअं
मां त हिन्हनि सां फ़ोन वारा अगरि ॿुधनि त रिक्वेस्ट कंदमि मुंहिंजो थोरो टाइम हलाए रखियो भाई परेशानी आ मुंजे।
न हे टाइम लिमिट ता वरी लिखण जो ॾींदा टाइप पिंग जो वर्क टाइपिंग जो सिंधीअ में हा असांखे बि न ईंदी आ असां के मी न ओ जंहिं माई ॿुधायो आ न मूंखे भाभीअ हो चए थी सिकी वठ। हाणे वरी टाइम बि न आहे न ऑफिस उमिर जी ॻाल्ह न आहे माण्हू सि खी वेंदो आ बट् हो आ नी ऑफिस वेंदी आयां वरी घर जो बि कमु हूंदो आ, टाइम ई नथो मिले।
कंदासे गि फास्ट टाईपिंग काथे थी सघदी, हेड हिन जे लाय पूरो टाइम खपे ते ख़बर पई लिमिट ई ख़तम थी वई।
न न हेॾा हीअं ई थींदो राति खे बि करे था सघूं पंहिंजे हुन हुनमें हेे न आहे की सुबुह जो ई करणो आहे कम। राति के बि करीथा सघूं हाणे का कॉलिंग राति खे नथा कयूं?
हाणे हिनमें सॼी राति बि कॉल था करे सघूं?
हा राति के मां ॿ वॻे त्हां जाॻियल आहियो मां जाॻियल आहियां ॻाल्हाए था सघूं।
अच्छा हाणे मां ॿियहर हाणे मां ॿियहर थी करे छॾियां तोखे कॉल। हहह हे कट थी न हाणे हाणे कटंदी न हाणे बेहर थी करे वठां।
हा करे वठो टीना खे बि चओसि फोन करे करे। की हअं हअं ऐएप जीअं असां तव्हांखे लिंक मोकिलियो हुयो उखे मोकिले छॾियो। डाउनलोड करे वठंदी अहिड़ी हेणी त हो आहे।
कयो हुयो मां हुनखे चयो बि हुयो मां चयो करे वठ उ त करे बि वठ दी चएपई काई ॻाल् नाहे मां त सिंधी गाल्हाए वठदम थोरी टुटल फुटल ई गाल्हाईंदम न। चये थी दीदी तहाँ वांगुर त न गालाए सघंदम मां, मां चयो काई गाल् नाहे।
टुटियल फुटियल ई ॻाल्हाईंदी आहियां अले बॉम्बे में उल्हासनगर में अलाए काथो काथो माण्हू ॻाल्हाइनि था।
पो ग ग्रुप में एड करे छॾंदुमि नंबर। जीअं हुनननि सां ॻाल्हाए सघां, त हिकु ॾींहं में क हा हा के हिकु ॾींहं में केतिरी कॉल करणु कंपलसरी आहे?
पंज त ईंदियूं आहिनि न घटि में घटि हिक ॾींहं में ईंदियूं आहिनि न वरी ख़तमु थी वेदिंयू वरी हो न खतम थी वेदिंयू आहेन वरी ॿी कोलयू असाइन करे छॾंदा आहिनि पंज, उन्हीं टाइम। पंज मिनट में करे छॾींदा आहिनि वरी।
अच्छा अच्छा
हा पंज मिंट में ॿेहरि असाइन करे छॾींदा आहिनि पंज कोलियूं वरी।
ह ह ह ह ह
हलो हा, मूंखे लॻो कटी वई कॉल। हा और यश-यश छा थो करेे? यश जोइन करे छॾियो कोर्स?
हा, हा भरिय ई न फीस हा, करे वरतई न फीस बि। भरियईं न ऑनलाइन वारो भरियईं न शनितिका खां पुछी करे भरियो हुअईं न। हा हा हुन ॾींहु नितिका खां पुछयाई न। हा हा वठी वेंदमि
छोकी फोटोस्टेट पयल कयल पिया आहिनि मुंहिंजा। अच्छा-अच्छा हुनखे चयोसी साठ सथ नोट्स बि ठाहे। विसरी वेंदो वरी।
हा लिखे थो न उहो साण, न न न रजिस्टर वठी आयो आहे चार। लिखे थो हथो हथो हथ हुन मेंें।
ह साण साण लिंखंदो वेंदो न त विसरी वेंदो। हा पंहिंजे पाण ई कॾी वेंदो आहे।
अच्छा अच्छा हा
हा, यारह मिनट। खां वधीक थी वेंदी आहे नी ॻाल्हि त पंहिंजाणे पाण ई कटी वेंदो आहेो फोन।
कीथे कटियो हुयो जॾहिं हाणे ममीअ सां।
हा हा यारहें सा वधीक थी वेंदी आह त पांजे पाण ई कटी वेंदो आह।
अच्छा।
हा कटणो तव त कटियो। कोई न कटी छॾियो ह न कटदानी न माण्हू त कटी छॾींदा एन कई कई। की ॾह मिन थी वियो मां कटूं ता हा, माण्हू इलाही, तेज आहिन।
हा न न त सेकेंड त, हे बि त काउंट थेन ता न।
हा काउंट त ठेन ता न बाक़ीईफैक्टिक टाइम ईंदो आह।
हा।
मुंजो चार मिनट आयो तूं आखरी ॻाल्हा मम्मीअ हाणे। हुनमें चार मिनट आया हा, हाणे हिन में रि ॾिसां ती घणो तो अचे इफेक्टिव टाइम।
मुंजो त सत मिंट प, पंजवीह सैकेंड।
हा त बचीअल असांखे मिलो नी इफेक्टिव टाइम अध अध मतलब, तव्हांजो जे एतरो आयो बाक़ी बचयल असांजो आयो ईफैक्टिव टाइम।
अच्छा - अच्छा। हूं हूं हूं त हिन जा घणा मिलंदा अन हिक कॉल जा?
हिक कल, असी रुपे जे हिसाब सां मिलंदा ईन।
अच्छा।
हा। न न न जीअं सत मिनट ॻाल्हायो तव्हां त सठ त सतर रुपए ताईं मिलंदा हुनजा।